हेलो हँ हेलो
हूंम्म
प्रणाम सखी
हँ प्रणाम सखी
का करै हमार तऽ सब नीक छै तू बताब तोहार हाल सब कैसन छै
हमरो हाल चाल सब बढ़ियाँ छै सखी जड़ी थकान होइ छै तऽ सुतल रहै छियै तऽभी हमर मााय के एगो फोन आबै छै तऽ वही मोबाइल बजै छै तऽ उठ जाइ छियै तऽ सोचले रहै छियै कि जनी काम काज क निपटा लेबै छियै
हँ भी तऽ अभी शत तऽ उठै छिये ना
हँ तऽ वहाँके मौसम कैसन छै
यहाँ तऽ अजी बड़ी धूप उगल छै काड़ा सेरेवे तऽ मौसम बड़ी नीक कमइ छै
हँ यहो सखी लगे छै सुबह तो की कते बारिश होबै छै एकदम एते अन्धार कर देवे छै लेकिन ओकर बाद एतौ की बतैयो सखी एते धूप उगल रहे छै की कूलर के हवा भी फैल होवे छै एकदम गरम हवा फेकै छै मन बड़ी अकबक लगे छै सखी
ओ तऽ बीडी कड़ा धूप उगतै कर छै
हँ तऽ खाना पीना हो गेल रहै छै दुपहरके
अभी तो न होल छै
तऽ की बनल रहे छै तोहर घर
हमर तऽ बनाल जाइ छिए दाल भात आ परोरके सब्जी आ भिंडीके सब्जी
ओ परोर के सब्जी बड़ी नीक लगे छै एकदम मीठा मीठा खाायमे बहुते अ स्वादिष्ट लगैत छै
हू आर तोहार यहाँ खाना सब हो गेलै
ना सखी हमनी ते सब सुबह मे नास्ता करे ले रहे छियै। अभी दुपहर के खाना तो बनल रहै छै लेकिन नऽ करले रहै छियै हमर माइ आज बनाबै छै भात आर बेसन के सब्जी आओर मुनगा के पत्ता के साग बनावल रहे छै हमर माइ आओर सरसों टमाटर ओकर मे मिरचाइ भूंज के डाल के चटनी बनावे छै हमर बाबूजी के सरसो टमाटर मिरचाइ के हँ चटनी बड़ी नीक लगे छै
हूंम्म हम के भी तऽ एक दिन मार पुआ बना के खिलायल दैय छै ओ बड़ नीक लगे
उंह ओ तोहर फुआ बनाबै छै
हँ एक बार तऽ बनाबे रहल छै आल छै ने यहाँ तो एक महिना रहेले
हूँ हूंम्म हमर माँ ई है जे यही चटनी हमर मौसी के बेटा के दोस्त आवल रहे छै जितिया के टाइम मे तऽ मम्मी हमर बना के खिलाबे छै तऽ ओकर दोस्त के बड़ी पसन्द आवै छै कहै छै कि हमरो के रेसपी बताबऽ की कैसे बनल जाइ छै से हमहुँ अपन माइके कहै छियै बनाबै लए
हूंम्म के भी तऽ बड़ी नीक लगेल छै हमार बहिन के भी बड़े नीक लगेल छै
हूंम्म तब सखी शाम उम मे घुमे लऽ कहीं बाहर जाइ छै कि न चाट फोकचा खाय ले
शाम के तऽ घर ले आजबे छियै ने बजार तऽ जाइ के मने न करै छै बडी गर्मी छै तऽ बगल मे ऑर्डर दे दिये छियै ने तो बना के दे देे छै
बाह रे बाह तब तो बड़ी नीक छै सखी तोहर पार्सल घरे मे आ जाइ छै बाहर के खाए पियए के
खालि बाहरे जाक के लेबे के रहै छै
हँ की कहियै सखी हमर मााय के ने मोबाइल खराब हो गेल रहे छै तऽ कलहे जड़ि ओकरा हम बनाबै गेल रहै छियै तऽ बोले छै कि बैटरी खराब हो गेल रहे छै आ चार्जिंग प्वाइंट भी खराब हो गेल रहै छै तब बोले छै कि चार सौ के खर्चा होवे छै तऽ की कहै सखी कि मोबाइल न रहे के वजह से बड़ी दिक्कत होवे छै हम यदि काम काज मे बिजी रहे छियै तऽ घर परिवारन के फोन आवै छै तऽ माइ के बात न हो पाय छै तऽ सोचले रहे छियै कि मोबाइल बना देवे छियै तऽ वही देले रहै छियै आज बनाके दे देतै मोबाइल से मोबाइला रखे से सिमो बंद हो गेल रहे छै सखी तऽ जड़ि एगो नया सीम भी खरीदे पड़े छै तऽ हमर माइ के फिर सुविधा हो जाइत छै अपन ऐं अपन नेहै जे भौजाय तऽ बहिन लोगन से बात करे मे
हँ
ऐसे हम जरी जरी बाहर रहे छियै तऽ फोन आबे छै तऽ हम नहि बात करा पाबै छियै जरी काममे व्यस्त रहै छियै आ फोन आबे छै तऽ ओकरोमे दिक्कत होबे छै
हूँ तब तऽ नीक कयलो सखि तू
हँ सखी सोचले रहे छियै कि अ जड़ माय के भी दू पैसा जड़ कमाय छियै तऽ जड़ि माय के भी सुख सुविधा दे देवे छियै आओर की
हँ
म ई भी खुश होय जाय छै
हाँ
कि हमर मोबाइल बन जाय गेल
तऽ तोहर पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलै छै सखी
हमर तऽ सब नीक चलैत छै आर तऽ हमर तबियत खराब रहै छै तऽ हम पढ़े ल रहै छियै
उ की हो गेल रहै सखी
पी पेट मे दर्द क ची हो
ओ तऽ दबाइ लेे छै कि नहि
हँ
हूँ ओ गर्मी के वजह से भी आदमी के जरे द के हो जाइ छै अभी खाना पीना जदि छानल गारल खाय के बाद ने पेट दर्द तऽ उल्टी पुलटी हो जाए खान पान के भी ध्यान रखे के पड़े छै सखी
कल तऽ हम पूरी खा लेले छियै ने
ओ हो ना सखी कभी कभी तो कुछ नहि यो खाए के बाद तबीयत खराब हो जाए जाय छै तऽ ओ तऽ कभी खायलो के बाद आ कभी बिना खयलो के बाद भी तबियत खराब हो जाय छै
एक दिन तो सखी हम जड़ि देर राति मे खाना खयली से की कहिेयै सखी एते खराब ढकार आबै छै के दाम लगे छै मन खराब खराब हो गेल छै बहुते एकदम हमर मन एकदम खराब होल रहे छै अभी तो एते गर्मी पड़े छै सखी की सुबह के बनल खाना शामे तक एकदम खट्टा हो जाय छै
सब अभी तो सबके घरे मे तो फ्रिज लगल छै ने तो
तऽ फ्रिजो में सखी रखे के बाद की ने कि खाना के स्वाद बदल जाय छै
हाँ
तऽ हमरा तऽ फ्रीजके रखल खाना एकदमे पसन्द नहि आबैत छै सखी हमर घर बन छै आर फिर खा के खतम हमर घर जादे परिवार नहि न छै सखी हम आओर माय रहे छियै तऽ जादे खाना नहि बनाबै छै सुबह बनाबे छै तऽ जरी मनी बचे छै तऽ दु पहर में खाय छियै ओकर बाद रात में हे जे कुछ हल्क हलका फुल्का खाना बन जाय छै तऽ हमनी खा के सुति जाय छै
हू
तऽ कहीं घूमे फिरे के कुछ प्लान छै कि नहि
न सखि अभी तो कुछ ना छै अभी तो हम अपन के यहा से शादी से आयल छियै त अभी त कहीना छै घूमे जाइके प्लान
ह हँ सखी एते गर्मी मे आदमी कहाँ जाइ छै ह्म
हू
गर्मी मे तऽ आदमीके मनो कही जायके करै छै तऽ नया कपड़ा लत्ता पहने से आर शरीर एकदम छिला जाइ छै हमर माय केते एते घमौरी निकले छै कि पाउडर पूरा थप ले रहे छै हमर माय के ते एकदम गर्मीे ने बड़ दाश हुवे छै कहे छै कि ऐसन समय में ते हमरा लगे छै छै कि पहाड़ पर चलि जाय छियऐ रहै खातिर
ह हमरो माय तऽ शादी से आल रहै छै तऽ पूरा लाल लाल घमोरी से तऽ पूरा शरीर भर गेल छै हमनी के तो न होवे छै हमर मायके पूरा भर गेल छै तऽ यहा पे दू दिन में तो सब घमोरिये ठीक हो गेल छै यहा ताे गर्मी न वहाँ तऽ शादी के घर रहल छै तऽ पूरा भरल भरल रहल छै
हँ शादी के घर मे तऽ बहुत सारे लोग आबे छै न सखी गर्मी के टाइम मे नया नोक नोक कपड़ा पहने से भी ओ तऽ शरीर मे एकदम कष्ट हो जाय छै
ह हमनी तऽ सब चीज खत्म हो जायछै तऽ रात के तऽ बदल लगी कपड़ा भी ल क एल छै ने हमार माय त औशी सुत गेल रहे छै बोलै छै कि बदल लेब त न बदलबे नहि करे छै आ पूरा घर घमोरी भर गइल पूरा
हूँ
ह
अ ठीक हय सखी हमरा के एगो काज आबे छै तऽ हम करे छियै तोहरा के बादमे फोन ठीक
ठीक छै प्रणाम
हूँ